हुँ तहन ठीक छी।
ठीक छै, बढ़िआँ छै, सब अपन -अपन बताउ
अपनो बढ़िया छै तब की सब रहल छै
किछु नय पढ़ा रहल छी।
आ बउवा सब के
जएह करम धुनब सएह
बौआ सबके पढ़ा रहल छी नइ।
हँ बच्चे सभके पढ़ाबै छी आ एहन थे थेत्थर छै जे ततेक हल्ला करत बुझियौ जहन बुझत
तऽ बड हो जाइ छै परेशानी न
जेहन बुझत जे दीदी कऽ रहल छै काज तकर बाद एकर सबके हल्ला देखियौ न।
सही बात छै।
हु बड़ हल्ला
हँ कोनो भी बच्चा बुझि जायत जे हँ कनि काम करे छै हला नय करेके ह तऽ ओ आऔर हल्ला करत
तकर बाद ओ अरबैध क हल्ला
हँ ह तब तऽ ओ और जान -जान के हेल्ला करे लगे छै!
हँ सएह छै, एतेक हल्ला करय लगै छै, इ सभ आ ओइ पर मोन जया खौझा तहन तऽ मोन होय छै, जे देह हाथ सबटा के तोड़ि दिये।
तब काजल से बात भेल की ने
काजल सँ काइल राएत मे कहलक लेकिन फेर हमरा कहलक जे ये अथी जे करू कॉल लेकिन हम काइल्ह राएत मे कनि-
देलकिन नया वाला सबके से किया
कोन नया -नया बला के पता नय किया नय खुजलै लेकिन नया रहै ने अकाउंट ताइह दुआरे शायद बहुत
तऽ हमरा तऽ हमरा तऽ बहुते कॉल भऽ गेले ए लगा के एकिस्मा कॉल छै। उठा भऽ बलामे बहुते भऽ गेलै तैयो नै एलै।
ई वला मतलब ई वला ई लगा कऽ अहाँ एकिसमा कॉल केलियै हन?
हँ एकैस गो करे वला भऽ गेलै मतलब इधर से करे वला
हमरा लगैये की बुझलिये हम काल्हि पुछने रहियैन त चेक नै भेले तै दुआरे नै आयले।
अच्छा।
किया त काल्हि हम पुछने रहियैन त कहलैन जे चेक नै भेले चेक हैत तखन। आ अहाँ के ऐकिस ऐकिस टा कॉल भ गेल?
ओठाबो बला बहुते भ गेलै।
हां त आब अहाँ छोड़ि देबै अखन एकिस टा रहय दियौ आब आब अहाँ के करबे करब।
हा उठाबोवला बहुते भ गेलै। पैंतिस छत्तीस उहो भ गेलै।
ऐह।
हां।
अच्छा ठीक छै आब हम अहाँ के होइया तखन हम करबे करब फोन, ठीक छै?
हां।
काल्हि कंचन से बात भेले, ठीक।
हुं काल्हि भेल छल कंचन से बात?
हां, लेकिन लेकिन अपना सबके जेना बात होइत छै तेना बात क ने आयल छियै त किछ फुराइते नै रहे।
हा बात त भइए जाइ छै से त
हां, तै दुआरे।
हमर मम्मी के त अभी तीने गो कॉल भेलै करै वला मे
जा।
कहलिये अच्छा नै कोनो बात से करलिये हमरा कहलिये सौरव के कहलिये भ जेतै।
अरे धीरे धीरे भ जेते अपने खतम हो आ पता अछि कते आदमी के की भेलै? मेल लिअ ओ खतम क देलके कॉल वला तैयो ओकरा पेमेंट मे एलै चारिये पाँच सो रुपया त ई चीज पुछलियैन त कहलैन से कहलखिन जे मतलब धीरे धीरे चेक क के अखन कनि बीच किछ भ रहल छे ऐप मे।
अच्छा।
त कनि चेक क क ब जा
त ओ पैसा मतलब ऊपरे से अबे छे अहाँ के।
ने ने ने ओ कम्पनिये दै छै।
हम कहलिये अहाँ के बनेलेक कोर्डिनेटर त अहूँ भेजेत हेबे।
नै नै हमरा हाथ मे रहिते त हम अपन आदमी के थोड़े ने करितियै।
ओ त। तब बताउ और सब।
ठीक एखन तुरन्ते सर्दी भ गेले। बुझै छियै सर्दी के मौसम छै एखन।
हुँ अभी त, बरसात ल के भ जाइ छै।
हं अं।
की क सकै छी।
हं अं। हमहुं बैसले छी। हँ खेलौं, आइ खेनाइ नै नीक लागल।
हं अं। अखनि बाप रे, नेटवर्कके पता नै ऊपरेसं हमरा लगैया किछ भ गेल छलै।
ऊपर त जे छै नीचोंसं अपनो सबके नेटवर्क खराब छै अखन।
हमर त कते सुन्दर चलै छलै तैयो। त अहाँ से पहिले हम अपन ननदसे बात केलियै त बड्ड सुन्दर बात
तब ऊपरसं सेहो खराब भ जाइ छै कखनो काल क। आ कखनो काल क अथियो, एपो इश्यू अबै छै।
नै त फेर, एत अभीमम्मी के कहलियै कर त मम्मी केलकै त हमरा दिस, तरफ फोने नै एलै।
ओ हँ, उहे त कहलौ ऊपरेसं भ जाइ छै।
हँ कभी कभी ऊपरो सं भ जाइ छै।
हँ ओ की होइ छै, जहन नै बुझल रहत त नबका यूजर सब जे रहै छै त ओ बादमे अथी भ जाइ छै, ओ भ गेल फॉल्स।
हँ।
से छै।
अच्छा त ई हम कहली जे मतलब हमर ननद के त बहुते कॉल एना भ गेलै जे कनिके कनिके देर बात भ भ के कटि जाइ छै। ओकरा त पूरा पैसा नै मिलतै अठारह सौ रुपया?
किए नै भेटतै ओकरा पर कॉल एबे करतै।
अच्छा।
हँ बस रिजेक्ट नै भेलिअइ। ओकरा पर कॉल एबे करतै ओ अहाँके ननदि जे छथि हुनका पर कॉल एबै करतनि किए त ओ कॉल ब अबै बला
जब तक एक स अस्सी मिनट नै पूरतै तब तक अच्छा, चाहे ओ कॉल फॉल्स हो चाहे कुछ भी भ जाइ न
काज चाहे किछु फॉल्सके त नै छै ओहेन जं रिजेक्ट भ गेल तखन किछ एकटा बात रहै छै नै त एक स अस्सी मिनट अहांँके अथीमे नै पूरल रहतै इफे तै मे स्पीच त ओ नै अहाँके काटि सकै
ओ न मतलब कनी देर जेना दू मिनट एक मिनट, चारि मिनट, छ मिनट सात मिनट बाद भ के कटि जाइ छै
अहाँके जे रेहा त ओइमे गिनबै त ओइमे देखबै, एक स अस्सी मिनट पुरि गेल रहत।
अच्छा से त ओ अपने देखा देै छै जब एक स अस्सी मिनट पुरि जाइ छै।
हँ सेहो लेकिन जेकरा मतलब अथी होइ छै डाट होइ छै ओ अपन गिन क देख लै छै।
हँ।
कते भेलैया से आ नै जेकरा नै पूरल रहै छै अठारह सं तकरा कम्प्लेन जाइ छै जे हमरा अठारह स नै आएल हैत त ओकरा फेर सं
आ तऽ कहै छलै जे अठारह सए से जादहो दै छै।
हँ तऽ भोजी जे तरहसँ बात करै छी, न नीकसँ। अहाँके नेट अठारह सए थोड़े ने आयल अठारह सएसँ किछु पैसा जादा ऐल न। अच्छा हँ नइ आयल लेकिन अथी की कहल जाइ छै ओकरा अठारह सए अगर नइ पुरलै बइचानंस तऽ ओ हुनका कहल जेतइन जे नइ पुरलै हँ तऽ ओ फेरसँ कॉल स्टार्ट हेतै ओकर।
अच्छा हँ तऽ से हम कहने छलियै जे अहाँ टेंशन नइ करब।
हँ - हँ ओ जरूरी छैहे ओ ओ तऽ मिलबे करतै।
हँ कहलियै अठारह सए रुपआ तऽ मतलब मिलवाइए देब हम।
हँ ओ मिलबै करत। हँ आब अहाँ लिखयवलामे अपन जे करियौ।
हँ कहलियै अभी तब तक अपन लागल रहू करैत रहू बात। अठारह सए रुपैआ अहाँके पूइर जायत न
हँ
ओ कहलखिन ठीक छै भाभी से अहींके भरोसे हम छी हमरा तऽ नय पता
नय तऽ अहाँ अपनवला देखा देलियैन
एगो आओर लेडीज के नाम आइ पहुँचल सविता या सुनीता।
हँ सुनीता अइ
हँ सुनीता देवी हँ
हुँ सुनीता देवी एकटा ऐल रहे।
हँ- हँ
हुँ अच्छा हुनको मतलब मै मैथिलियों ओने बजै छथिन
ओहो जोड़लक ओकरो कहलियै जे अपन जोड़ि लियअ
हँ दूर -दूर तक पहचान बइन गेल अपना सबके लेकिन अथि कऽ करि रिफ्रेश कऽ देलखिन ने नय तऽ हमरा फेर फोन करअ परत टास्क पूरा हुआ लिखा गेलै नऽ
हँ- हँ
हँ तहन तऽ बढ़िआँ छै हँ
ग्रीन कलर वला तऽ आइब गेलै जे अथी उ नय आबै छै बधाई हो टास्क पूरा हुआ से सब
तऽ ओ आदमी के चइल जाइत छै, दू तीन आदमी एहन पकड़ेले इ केस में जे दू, तीन, आदमी के नय भेले हे अथी की कहल जाइ छै ओकरा दू, तीन, आदमी के स्टार्ट नय भेलै तऽ कहलक किया नय आयल जेना आइ देलखिन टास्क तऽ नय भेलै स्टार्ट तऽ हमरा कहलक किया नय आयल तऽ हम कहलियै जे बता ने की छियै फेर बाद मे हमरा लग जेहन डिटेल एले तब पता चलल जे ओ हो एक टा रिश्ते फ्रेशे नय केलकै
ओ अच्छा तऽ नय होतै तऽ हम छियै ने कहबै जे एक बेर रिफ्रेश कऽ दियौ
हुँ
की फोन कऽ के एक बेर कहि देबै, अभी तऽ बात करबै। तऽ कहबै जे एक बेर आंटी वाला फोन के रिफ्रेश कऽ देबै। हँ हँ वएह ने मेनू मे जाके।
हँ मेनू मे जाकऽ रिफ्रेश कऽ देबै तऽ भऽ जैत।
हां वही तऽ
हुं बाप रे बा कत्ते सर्दी भ गेल ऐं माथा म - माथा घूइम गेल अइछ। नहि- नहि हमरा जब तक एहन नहि भऽ जैं जेना आब हमरा प्राण जाए वला रहैया तखने जाकऽ दबाइ खाइ छियै।
अच्छा हमरा तऽ बढ़ियां अय मतलब सर्दी भऽ जैत न तऽ आओर हम ठंडा-ठंडा समान सब जे खा लै छी हमरा ठीक भऽ जाए या, हँ-हँ हमेशा से जेना ठंडा सब माजा-उजा भैल कि लताम के मौसम मे जेना भी छै लताम खा लेली पानि पी लेली।
बाप रे बा अहां के त उल्ट टे हमरा सब के जब तक अथी नहि होय यैं तब तक। हां-हां लेकिन अहाँ के देखि क आब करबे। हं
कनी पानी पी लेलिये ठीक भ गेल।
लेकिन आब देख क बच्चो के ठंडा करतै, अहां ठंडा चीज खेबै त ओ उम्हरो जेत तैय नहि ठंडा।
अय में तऽ फ्रिज के समान मना छै नऽ।
अच्छा मतलब फ्रिज के समान मना रहै छय। हँ तहन तऽ बढ़ियां। हँ
हँ तऽ उ सएह छै हमहुं बैसल
हँ त हमहूँ बैसल छी। कहै छिये एकरा सबके पढ़ा दय छियइ अहाँ, बच्चा सबके पढ़ा रहल छियै बच च्चा सब अपन काज क रहल छय, हम अपन काज क रहल छी। सब छोइड़ देलक, अब कहाँ अछि बच्चा सब, सब चैल गेलै बाहर।
हूं तैयो पाँचो-दस गो अय।
नहि तीन टा अइछ घिया पुता सब।
ओ अच्छा चलू लागल रहू। भगवान करेथिन तऽ ऐबे करतै धिया-पुता।
गामं घरमे नहि दय छै ने पैसा कत ते पैसा तऽ लऽ कऽ चलियो गेल, दू हजार तीन हजार।
कहबै
एको सौ पुझियौ हम एक सौ लय छियै, आ तखन हमरा पाय दय मे लोके प्राण जाइत रहै छय।
वैह नऽ
एक सौ मात्र लै छियै हम, एक सौ। आ जे कि जे दोसर टीशन पर तीन सौ चार सौ दऽ देत। लेकिन हमरा लऽ एक सौ मे प्राण चेल जाइ छे कियाटा तक। चलियो गेले लऽ कऽ हमरा ने देलक पैसा, एक- एक हजार दू - दू हजार एना नसीब मे ओकर लिखल रहे तऽ की कऽ सके
हं, भगवान करथिन त ओहिसे बेसी कहाँ के आयब जायत।
ह, नसीब मे हमर जे लिखल हेते, से हमरा थोड़े ने कोइ लऽ लेत। तऽ जेनसिब में त कहे छिये लोक के, कोइ हमरा किछ कहब
एलै कि ने पेमेन्ट।
कथी के, अइ ने हमरा ने आयल ने हमरा हमरा कहाँ आयल है। पैसा ने हमरा पेमेन्टके ऑप्शन ने
आ गुंजेस के गुंजेस के त आबे गेल हेते ने।
हां ओकरा त बहुत दिन से अबे छै, करे छे ने बहुत दिन से। हां पूरा खत्मो भ गेल ओकरा।
आ ट ट्रांसक्रिप्शन वला चालू छै।
आ ट्रांसक्रिप्शन मतलब ओकरा कहाँ देलके है।